कहू, अहाँक भायके बारेमे।
हँ सखी, हमर भाय भाय हमर जे छथिन ओ।
हू
दिल्ली से पढ़ने छथिन।
ओ बाहर दिल्ली से।
हँ ओहि टाइमे बड्ड पढ़ने छथिन ओ।
तब ते बड़ नीक छै हमरो एताे सब अी देखे छीये बाहरे सब जा रहल छै
ह
पढ़ाइए सब कऽ र लेल
ओ योगा के ओ योगा के केना मास्टर बनलखिन से कहै छी हुनकर जे एगो बेटा भेलनि
हँ हँ
से खूब बढ़िआँ चलैत फिरैत रहनि
अच्छा क साल पर बेटा भेल रहनि
हुनका बहुत दिन पर बेटा भेल रहनि
उह तऽ क कि हम सुनलियै ने रह कि जे अहाँके जे भाय रहनि हुनकर बच्चा नहि होइत रहै ओहे सँ हम कहलिए अहाँ कहलियै कि हुनकर बच्चा भेलै तऽ ओह लेल हम पुछलियै अहाँ से कि हुनकर कते साल पर भेल रहै
दस साल साल पे बच्चा भेलै या
ओ
हँ आ सेहो जे बच्चा भेलै से खूब बढ़िया चलै फिरेत रहै आ पचमा के छठा साल जे बौआ के भेलै से ओकरा ने पएर मतलब पएरसँ थोड़ा थोड़ा लँगराै लगलै नहि चल फिर ओ पबैत रहै तऽ ओकरे लेल किछु किुछु ओ फिजियोथेरापिस्ट के यहाँ जे गेलेलखिन तऽ किछो किछो योगा जे सिखेलकैन तऽ हमरा उएह ओकरासँ उएह ठीक भेलखिन हुनकर बेटा उएह योगा से ठीक भेलखिन तहिे से हमर जे भाय छथि थिन से योगा उएह टीचर से सीख के तीन साल चार साल
बनलखिन न
हँ तीन साल चारि साल प्रैक्टिस उनक केे यहाँ केलखिन
तब ई सब लेल प्रैक्टिस चाहबे करी अभी देखै छीयै टीवी सब मे भी देखै छियै तऽ ज्यदातर सिर्फ योगे के दिखायत अहाँके देखबै सुबह के जब टी वी ऑन करबै तऽ अहाँके योगे के दिखाइत आ देखे छी ने आइ कल्हि कितना हार्ट अटैक ई सब के अथि न्यूज आ रहल छै इह सब ई तब इहे सब लेल त सरकार एतना योगा आर के देखे छीये आय कल सुबह टीवी खोलियोग के तुरंत योग के आ जायत अहाँके
हँ
बड्ड जरूरी छै इहो सब चीज
उएह दुआरे तऽ ओ सिखलखिन आ हुनका सर्टिफिकेटो मिलल छै
हँ बड नीक छै
हँ उ जे ओ उत तऽ वहा कलकत्ता में बम्बई में दिल्ली में कहाँ कहाँ योगा कैम्प लगा लगा क सिखबै छथिन सबके
ओ त तऽ बड़ नीक छै ई सब चीज तऽ अच्छा बात छै ई तऽ
हँ बहुत अच्छा उएह तऽ हम कहलियै जे हमरो गाँंव मे एक दू दिन के कनि कैम्प लगाबू जे गाँववासी छथिन अपन सिखथिन जेकरा मोन करतै से एथिन आ जेकरा मोन नहि करतै
से नहि अथ हँ तब गाँवोमे ई सब चीज बड्ड जरूरी छै आइ काल्हि ओ एते बुझै नहि छै गाँव सबमे आ बाहर सभमे देखबै ओ अभी के जितना भी लेडीज छै चाहे बचा छै चाहे मतलब ओल्ट भी छै सेहो सबके देखबै बाहर मे तऽ सुब मे एक्सरसाइज करैत रहे छै अपना गाँव मे कोइ की कहबै तब कि पिता ही लगै छथिन सही बात छै कि ने
ह निकलहो नहिना दै छथिन गाँव से बाहर
तऽ सहिए कहै छियै
छत पे जाके इम्हर कछु हमरो कनि वजन बेसी बढ़ गेल छै सखी की कहू
ओ
तऽ छतपर जाके एक्सरसाइज वगैराह करै छियै
नीक करै छियै बढ़िआँ छै इहे सब चीज जे छै से स्वास्थ बनेबो करै छै शरीर ल लेल बहुत अच्छा चीज छै ई हम मानै छियै
हू ई तो छेबे कर रहे हैं लेकिन मतलब प्रॉपर योगा जे आदमी कहै छै आ चाहे सही से एक्सरसाइज जे कहै छै
हँ हँ
हँ हँ ताहि दुआरे हम अपन भाइयके बजेलहुँ जे उएह सिखा देथिन तऽ अपन कर बइ
तऽ बड नीक रहते तब तऽ बहुत बड नीक रहत अच्छा हम एगो बात सुनले रहे अहाँके बारे मे अहाँके जे बहन रहै उपकर सासुर मर गेलखिन रहै कि
हँ छोटकी हँ छोटकी वालीके
हँ उ क हमरा नहि पता रहेै अहाके कितना भाय बहन है हमरा लग लेल अहाँ अकेले ही छियै तऽ बाद मे पता चलले कि जे नहि अहाँके पर छोट बहिन रहे हिनकर ससुर गुजर गेलै
हमर हम तीन बहिन छियै
ओ तीन बहीन छियै
हँ सबसे बड़हम छियै
आ
आ मझली वाली जे कहलु जे बैंक मे नौकरी करै छथिन
हँ हँ
से बीच वाली भेलखिन
ओ ओहि बीच वाली के भऽ गेलनि की
नहि नहि बीच वाली के तऽ अभी जिंदे छथिन ओ छोटकी सबसँ छो टकि जे छथिन हुनको अभी बी पी एस सी मे टीचर वाला भेलखिन हे
ओ
हँ तऽ उनके साउस एक्सपायर कऽ गेलखिन
ओ अहाँके भाय आर भी है
आँ
अहाँके भाई आर क गो है
अपन भाय एगो एकटा भाय छथिन ई जे योगा वला जे छथिन से हमर चाची के भी एकेटा बेटा छथिन एकलौते बेटा छथिन
हं आर अहाँके अपन भाय ये
एगो हमर अपन भाय छथिन
ओ
आ हिनका बहिन नहि छै ई चच्चा के बेटा छथिन तऽ हमरे सबके अपन बहिन जकाँ मानल रक्षा बंधन एला कोई भी फंक्शन मे बजेलू चाहे त्यौहार वगैरह में बजेलू तऽ ऐला अपन बहिन से भी बडकी बहीन छथिन
सब रिश्ता तऽ एनाही ने बनायल जाइ छै छै कि ने अच्छा अहाँके जे बहिन की ससुर अथी भऽ गेले रह त कोनो बीमारी आर रहे की हुनका जुआले लगैत रहे ह फोटो मे देखलियैन तऽ
नहि नहि हुनका न दू दिन बुखार लगलै दू दिन खारे लगलै आ हमर बहिनक के टीचर वाला भेल छै तऽ ओ कनि स्कूल चल गेल रहे
हँ
तऽ ओ दू दिन हुनका बोखार लगलनि आ ओय के बाद डॉक्टर के यहा लऽ गेलखिन आ बस वही पे ओ एक्सपायर भऽ गेलखिन मर गेल
आ बड अथी भऽ गेल
बड बड नीक रहथिन हुनकर साउस बड नीक हमरो बहिन के पीठ सब काम करैत रहथिन आ कहै
तब कहियौ ने कि जे नीक रहैत छै ने ओकरे जल्दी की कहियै तबियत खराब भऽ जाइ छै बीमारी आरसँ चल जाइ छथिन बड़ा समस्या भऽ जाइ छै ई सब के ले के हमहुँ सुनलियनि देख बहुत नीक छथिन ओ हुनकर गाँव घर मे अ हमरो एतऽ छीहेन अ बगल बाली एत तऽ चर्चा वर्चा तऽ होते ने रहै छै आदमीसभ अबइ छै तऽ तऽ ओही पर उठल रह है तऽ फेर ओहमे हमरा पता चल एक सब बजै छै कि हँ अच्छा रहै तऽ हम कहलियै कि ह तब अच्छा आदमी केहन भऽ जाइ छै तऽ बड़ा अथी के बात छै आब अकेले रहहि गेलखिन हुनकर गुथनो सब हैनि
नहि नहि गोतनी नहि छथिन ओ एकेटा बेटा रहनि हुनका
आ
एकटा बेटा एकटा बेटी
हँ
आ बेटी नहि ने आबि पेलै बेटी विदेश मे रहैत रहेन
ओ
इम्हरे किछु दिन पहिले भेँट कऽ के गेले रहल से बेटी विदेश मे रहै छ से बेटी नहि आबि पेले काम क्रिया मे
हँ
हूँ
तऽ फेर केना भेलनि की कहलखिन हुनकर बेटा
सब चीज बेटे केलखिन बेटी पैसा भेज देलखिन अपन अ माई रहे हन तो खूब कानलक पिटलक
तऽ जे छै से तऽ करबे ने करथिन
ह ह पैसा उैसा अपन भेज देलखिन ने हमरो के कहत हमरो अपन बहिन कहलक ओहो बाद मे जाके हमरा कहलक तु अपने तऽ अपने परेशान रहए तऽ हमरा कहलक जे छथिन हमर पस् से पैसा भेज देलखिन
ह
ओ हम कहलियै तो तऽ बड्ड बढ़िया छै
हूं हूं
से अपन मतलब काम क्रिया के किछु तऽ खर्चा निकललै
हँ सहिए कहै छियै
हू
और अहाँ के मझली बहन कहाँ रहै छै
अभी ओ तऽ गएमे छै नहि कहलहु जे हुनकर अभी साासके बड्ड मोन खराब रहे तऽ उनूके देखबाका के एलियै य
हँ
हँ आब ओहो अयबे करथिन आब ओहो कहलखिन से जे बैंक से छुट्टी लेबै पाँच सात दिनके लेल आ मुजफ्फरेपुर अपन प इये लग रहथिन अपन सास ससुर के लऽ के पाँच सात दिन
ओ
हँ आ कहलखिन से जे साास ससुर के लऽ के हम अपन साथ गए चलि जेबै लऽ के
तब बड़ नीक रहतै तब तबियतो हुनकर खराब छै ओतऽ देखबो करतै डॉक्टर बढ़िआँ मिल गेलै तऽ
हँ हम कहली से जे बड नीक हेतौ से अपने पास ल
कह बीमारियोसँ लेके बठ समस्या रहै छी ओ सबके लेके की कहु सखी
बड्ड बड्ड समस्या छै
अभी देखै छियै तऽ सब जगह इहे सुनै के अहाँके मिलते क जे तबियत के खराब रहै छै
हँ हँ बच्चा से लऽ के बूढ़ बुजुर्ग सब के सहे स्थिति छै
तऽ बड समस्या छै लेल अभी देखै छियै जे परसू हमरा बगलमे नहि रहखिन एगो बूढ़ सूड़े राखीन तऽ हुनकर हुनको जे पुतह रहनि ने तबियत बड्ड खराब भऽ गेल छै आ बूढ़ सूढ़ छथिन ओ कथी करथिन कतबे काम करथिन ओ
ह की भऽ गेल छलनि
अरे भाव की भऽ गेल छै जे तऽ बारिश नहि भेल रहै बहुत आ आइ काल्हिके जानबे करै छी कि केहन छै जेनरेशन तऽ ओ बाहर मतलब कहलखिन रहै कि नहि तऽ ओ बारिश दिन के काम केलखिन तनी तऽ उहिमे अथि भिंग गेलखिन जकरा वजहसँ हुनकर तबियत बड्ड खराब भऽ गेल छै आ बिस्तर जे धैले छथिन कल शाम से अभी तक नहि उठलखिन हेन बहुत मतलब कहे छै ने कप कप्पी वाला बुखार से आ गेल छै हुनका तऽ अभी तऽ हुनक बेट टी जे हेन से सब करै छ आब बूढ़ सूढ़ केतबे करथिन अपन आ एगो गोतनी छथिन से अलगे ही छथिन ओ कहीं आओर रहै छथिन तऽ आबे मे भी अभी टाईम लगतै आब देखियौ कल्हे तक अबथिन त अबथिन
हूँ ओ बेटी कतेटा के छै
बेटी सब छोटे छोटे छै कन के छै एके गो तऽ बेटीे छै हुनका तऽ अभी उहे कर रहल छी आब देखथि एगो गोतनी है हुनकर से आब कल्हे अथी दूर रहै छथिन तऽ आबूहू मे टाईम लगै छै ने
बारिश अभी बहुत बारिश खराब पड़ै छै
तऽ गाँव घरमें देखबे करै छियै कि कामो आर उतना अच्छा नहि मिलै छै तऽ सब बाहरे जाइ छै तऽ आबहु मे फिर टाइम लगे छै आ आदमी सब रहै छै अकेले केतेबे करथिन तऽ अपन परिवारो के ले के गेल रहथिन तभी कहाँ जादा टाईम भऽ रहल छै दू चार साल भेल अथी तू दू साल भेल हैते गेला हुनका तऽ फिर अलखिन रहै इधरे अथी नहि रहै होली होली में आयल रहे फेर ओ फिर चल गेल देत फेरो आबे के पड़तै हुनका तबैत ख